आइ हम काकाजी देखलियै कि जखन निकललहुँ हम घर सँ काकाजी ओहिठाम गेल छलहुँ हम हुनका ओहिठाम देखलियनि जे रामरूचि बनि रहल छलैनि देखलियैन तऽ भेल जे हमहूँसभ बनाबी एक दिन इच्छा भऽ गेल रामरुइच खायके
यौ अहाँकेँ तऽ बनबय अबितो अछि ने यौ अहाँ तऽ ई हमरा मोन पड़ैए जे सिखने अपना ओहिठाम जे भनसिया आबै छले हुनकासँ
हँ भनसिया सँ सिखलहुँ हम हँ सैह सोचि रहल छी जे एक दिन हम बनाबी
अबश्ये से बनाउ हमरा तऽ अबितो नहि ई बनोनाइ हमरा ई कहू जे कि केना की बनै छै से हमरो कने सुना दिअ
रामरुइच के सभसँ जे महत्वपूर्ण चीज छै ओ छै बेसन बेसनके जतेक काल समय ओकरा सनैमे देबै ततेक सुन्दर रामरुइच बनै छै आ रामरुइच बनबै लए सभसँ पहिने की करबाक छै एक एकटा नीक बेसन आनि लेबाक अछि
घैटिके खूब जे छै से सानू
हँ आ ओयमे मेन दियौ ओयमे घी चाहे रिफाइन के इस्तेमाल करू आ तखन ओकरा समय दऽ के खूब नीकसँ साइन के ओहिमे कनि गरम पानि देबाक छै बड गरमो नहि रहै आ ठंडा न रहबाक चाही ओ पानि द के के बड़ी काल तक हँ सुसुम पानि सुसुम पानि दऽ कऽ बड़ीकाल तक सनबाक अछि आ सनबाक बाद ओकरा कनि काल छोड़ि दियौ तऽ एहिसँ की हैत जे अहाँके जे रामरुइच बनत ओ कनि कोमल बनैत छै मोलेयम बनत तखन अहाँके फायदा ओकर खासियतह वैह छै रामरुइच बनला के बाद जे अहाँके पीस मोलायम अछि आ अहाँके झोर मे स्वाद अछि तखन अहाँके एकदम नीक रामरुइच मानल जायत आ अपना सब जे ठाम रहै छी, ओय ठाम ते देखते छियै भोज भात मे राम रुएच के प्रधानता देल जाय छै, कतौ जाएब ज राम रुएच भोज मे नीक बनल आ राम रुएच नीक से परसाएल सब खेलैथ तऽ भोज के प्रशं सा भऽ जाय छै, एतबे ने होय छै, राम रुएच बनौला से ओकरा जखन अहाँ सेएन के कनि काल छोड़ देबै तकर बाद ओकर दोसर चरण की अबै छै, ओकरा गरम तेल मे छैन लियो। बड़ ने छनबाक रहै छै।
सानैओ मेंमे तऽ बेसी काल सानय पड़ैत हेतै यौ बड़ी बड़ी काल तक
हाँ ओकरा सानो बड़ी काल तक पड़ै छै आ इहाए ने सानला के बाद ओकरा छोड़ दियौ आ छोड़ला के कनि काल बाद ओकर अहाँ पीस कऽ लियो आ ओकर टुकड़ा जे करै छीये, ओकरो एकटा कला छियै हम ते ई भनसिया से सीख कैलो। ओकरा जे क अ कटै छियै ओय ले कोनो हाँसू के इस्तमाल ने करै छियै, कचिया हाँसू के इस्तेमाल ने करै छिये, चाकू के इस्तेमाल ने करै छियै, डोरा होय या ने ओकरा अपन दुनू उंगरी पर बैन्ह लेलौ। आ उंगुरी घुमा-घुमा के बड्ड जल्दी ओ कटैत चल जाय छै, ओय से एकटा की खासियत छै डोरा से कटला से की होय छै, ओकर खुरदुरापन खतम भऽ जाय छै, एकदम चिक्कन चुनमुन प्लेन बनै छै आ त कर बाद की केलौं लोहिया चढ़ौलौं गैस पर, एगदम मधीम आँच केलौं
हेयौ तऽ ए मे ई या एमे एकटा आरो गप्प मन पड़ल ए। ओ जे छै छै नाम नाम प ए ओकर ते मोटका थर थरा बनबाय पड़ैत हेतै ओकर, तखन ने ओ डोरी लऽ के काटेतै किया ते बे सन ओना सानलके ते पहिने बैन्ह दैत हेतै, बैन्हके जे छै से ओ पहिने गोल गोल भऽ गेल, नाम नाम भऽ गेल, तकर बाद ने डोरा से काटल जाएत हेतै।
एकदम एकदम अहाँ एकदम ठीक पकड़लौं हैं, ओकर कटला के बाद जेना हम कहलौं म धिम आँच पर लोहिया चढ़ा के तेल मे ओकरा बड्ड ने कम हल्लुक तैर कै ओकरा कागज पर कनिकाल पसार दियौ। जैसे कि जे अतरिक्त तेल रहतै ओकरा उ सौएख लै छै आ तकर बाद ओकर खासियत छै, एकटा हमरा लग सामग्री ए जे हमरा भंसिया सिखौने छै, ओय मे की करु अहाँ टमाटर के कनि उसीन लियो। पेएन मे कनि उसिन लियौ आ तकर बाद ओकर ने चटनी जकाँ चूल्हा पर बना लियो आ ओय मे कनि घर पर बनल जीर के मसाला मिला दियौ।
अच्छा बेस एकटा आ ई कहू जे ओ जहन मु टरा बैन गेलै, ओकरा अहाँ काट देलियै टुकड़ी-टुकड़ी मे तकर बाद जे छै से लोहिया पर चढोलियै, ओय से पहिने करू तेल दऽ के की ने डाल्डा या घी सोना कोनो किछ दऽ दियौ।
ओय मे करु तेल के इस्तेमाल होय छै।
अच्छा करु तेल के काज पड़त।
हाँ आ जीर खलमे बुइक के ओकरा पीस के द दियौ, गरम मसाला के सेहो प्रधानता होय छै ओय मे, घर के बनल गरम मसाला दियौ। आ बनला के बाद ए मे नै बड्ड झोर ने रहा देबाक रहै छै। आ बनला के बाद की रहै छै एकर नियम कनि काल कम से कम एक घण्टा तक चूल्हा बन्द कऽ कै झोर के रामरीच के पीस सब जे होय या ओय मे घुलय दै ले छोड़ दियौ तकर बाद जे ओय मे खाएब अहाँ त एतेक सुन्दर लगै छै।
से तऽ छैहे मसाला सभ मसालासभ जखन ओहिमे भीज जेतै आ ओ सौँसे तखन ने बनतै नीक खायमे
हमर बबा के ते अपने बड्ड पसिन्न छलैन रामरिच तै दुआरे ओ हमरा रामरिचो सिखबा देला भनसिया से आ एकटा ओहने बोस सिखबौला ओ ओहो बड्ड प्रसिद्ध एछ, ओ छी अहाँ के इरहड़।
ओ उड़ीद के जे धैट के बनैय से बला
एकदम एकदम
ओहिमे तऽ ओहिमे तऽ मोटगरके पिसल जाइत छै ने उड़िद यौ सिलौट लोढ़ीऽ पर
एकदम मिक्सी में नहि अहाँ ई एकदम ठीक गप्प कहलियैए ओकरा कहियौ ने मिक्सी में नहि पिसबाक छै ओकर असली स्वाद तखने अबैत छै जखन ओकरा सिलौट लोढ़हीपर पिसलहुँ आ कनि मोट पिसलहुँ आ ओकरा कपड़ा से छानिकऽ तखन ओकर लट्ठा बनाकऽ तखन ओकरा पीस बनाके बनाओल जाइ छै आ इएह नहि आब तऽ ई बहुत दुर्लभ भऽ गेलैय एकर बनबै मे तते मेहनत से जे कोइ बनबो नहि चाहैए आइ काल्हि तऽ सभके ओहिठाम ओ बिजलीसँ चलयवला यन्त्र सब आबि गेलैए ओहि सब दुआरे लोक अपन पारम्परिक जे वोस्त सब छै सिलौट लोढ़ी भऽ गेल
सिलौट लोढ़ी पर ह छै ई गप आब लोग आ खास कऽ कऽ आइकाल्हिके मौगियो महाल ततेक बेसी आराम चाहै छै जे ओहो सब इएह कहै छै जे सिलोट लोढ़ीसँ बाँची आन-आन मशीन सबसँ पिस-पाइस कऽ जे छै से बराबर कऽ दियौ फट स भऽ गेल कनि मोनो लागल कनि जे छै से नीको रहल लेकिन सिलोट लोढ़ी पर जे छै ने ओ खुरदराऽ कऽ कनि जे छै से मोटे मोटे पीसल गेल ओहिमे मसलो जे छै से पिसल गेल ओहिसँ जे स्वाद बनै छै से आन चीजमे कतयसँ ओतै आन ठाम भेटिओ नहि सकैए आ अनेरो इरहड़ आ रामरुइच मे इरहड़ एकटा एहन वोस्त जे बनौनाइ बड़ कठिने बुझाइए हमरो हमरा तऽ अबितो नहि अछि खायमे नीक लगैए
लेकिन जँ नीक बनेबाक अछि आ ई तऽ एक तरह किछो नीक चीज खाय ले चाहे कोनो नीक चीज पबै ले सामान्य तऽ मेहनत तऽ करे पड़े छै ई तऽ सौंसे होइ छै खेनाइए टा में नहि होइ छै कोनो चीज अहाँ करब आ एहिसँ मिलैत जुलैत हम एकटा चीज कहैत छी बड्ड हम देखलियै हमरा बड्ड पसिन् पड़ल मिठाइ अछि ओ रामरुइच रामरुइचो
रामभोग यौ
केलहुँ हँ रामरुइच पर
अच्छा हँ हँ रामरुइच में तऽ तैयो रामरुच रामरुच तऽ बुझाइये बुझाइए जे रामरुइच तऽ हम खेबो केलौं हेँ लेकिन हमरा इड़हर के जे छै से पूरा प्रक्रिया में जे छै से कनि बुझयमे नहि आबि रहल हँ
अच्छा हम बुझबै छी अहाँके इरहड़ केना बनैय हम बुझा दै छी कह उड़ीद के पीसे पहिने पाइन में भीजा के छोइर दियौ कनि काल तखन अहाँ की करू ओकरा पीस लियआ पिसलाके बाद ओकरा लट्ठा बना लिअ आ ओकरा की कहै छै जकरा कनिक हल्लुक ओकरा धीमा आँच पर तरि लिअ आ बाँकी ओनाही बनै छै जेना रामरुइच बनै छै ओकरो मसाला ओनाही तैयार होइ छै
गरमो मसाला ओहिना पड़ै छै
हँ ओहूमे गरम मसालाके प्रधानता छै जेना ई दू टा भऽ गेल तेना एकटा आओर हम सीखय चाहलहुँ आ बहुत हद तक सीख लेलहुँ ओ छी मिठाइमे रामभोग
मधुरके तऽ नामे सुनि कऽ जे छै से मोनमे पानि भरि जाइए यौ
छैहे आ मधुरके जे मानी तऽ मधुरके असली राजा रामभोगे अछि अपनासभ दिस तऽ भोजोमे ओकर खूब देखैत हेबै उत्तरार्धमे उएह अबैत छै
हँ बड़ चला चलती देखै छियै आइ काल्हि खा बेसी कऽ कऽ सरिसो दिस बनल रामभोग तऽ आरो नीक होइ छै
एकदम रामभोगमे खोआ शुद्ध खोआ जँ पुष्टकेँ देल जाय तऽ ओ ओहिमे आओर चारि चाँद लागि जाइत छै
सेहो कहबै आ यौ हमरा तऽ मोन कहैए जे एहिमे जे छै से घी जे शुद्ध भेटय तऽ ओ ओहो ओकरा दुगुना स्वाद बना देतै
घी भेटै आ दोसर एकटा आओर गप कहब हम आइ काल्हि की चलल अइ ओकरा चासनीमे बड़ी काल तक डुबा देल जाइत छै ताहिसँ कि जे खायके जे अनुभव छै ने से खराब भऽ जाइत छै बड़ीक काल डूबैके वस्तु नहि छै ओ चासनीमे चासनीमे डूबौलहुँ आ निकालहुँ बस एतबे सामान्य एकदम सामान्य प्रक्रिया छै एकरा सामान्य जे राखी तऽ ई ककरो लेलए बनौनाइ मुश्किलवला गप्प नहि छै अहाँ बहुत जल्दी सीख क ई बना सकैत छी।
किछुए क्षनि लए ओकरा घरमे चीनीके घरमे मिलय दियै।
हँ आ हँ आ चीनीे घ़ौरमे हल्लूक रङंग मिला दियए हल्लूक।
ललन तरहक
हँ।
ह ह देखैयोमे बड़ सुन्दर होइत छै आ सु ओहि से से